दू
नमस्कार जी
हेलो
नमस्कार जी
नमस्कार
सब ठीक छै ना
हँ सब ठीक छै अहाँ बताउ की हालचाल
हँ सेफ्टी ठीक छै आइ हम प्लास्टिक प्रदूषणक विषय पर चर्चा करय चाहैत छी कियकि ई समस्या धीरे धीरे पर्यावरण आ मानव जीवन दुनूक लेल गंभीर खतरा बनल जा रहल अछि
बिल्कुल सही कहलिय प्लास्टिकक अत्यधिक उपयोग ओ ओकर अनुचित निपटन पृथ्वीक संन्तुलनके प्रभावित कर रहल अछि
सच कहू तो आई लगभग प्रत्येक स्थान पर प्लास्टिकक उपयोग देखभ के लेल भेटैत छै चाहे बाजार हो घर हो अथवा सार्वजनिक स्थान
हँ मुदा सुविधाजनक नाम पर बढ़ल ई उपयोग अब एक पेेग पर्यावरणय संकट बनि गेल अछि
हमरा लगैत छै जे प्लास्टिक सबसे पैघ समस्या ई छै जे ई बहुत जल्दी नष्ट नहि होइत छै
बिलकुल बहुत रास प्लास्टिक सामाग्रीके पूर्ण रूपसँ विघटित होइमे सैकड़ो वर्ष लगि सकैत छै
कल्हि हम एक रिपोर्ट पढ़लहुं जेहि मे कहल गेल छल जे समुद्रमे लाखो टन प्लास्टिकक किचरा पहुँची रहल अछि
सही केलिय समुद्री जीव जन्तु सभ एहि प्रदूषणसँ बहुत प्रभावित भए रहल छथिन
सच कहू तो बहुत रास पशु पक्षी प्लास्टिक के भोजन भुजक खा लेैत छथि जाहि संग हुनकर जीवन संकट मे पड़ि जाइत छै
बिलकुल हँ ई स्थिति वास्तवमे बहुत चिन्ता जनक छै
हमरा लगैत छै जे प्लास्टिक प्रदूषणक प्रभाव केवल प्रकृति नहि बल्कि मानव स्वास्थ्य पर सेहो पड़ैत छै
बिलकुल सूक्ष्म प्लस्टिक कन जल भोजन वातावरणक माध्यम से मानव शरीरमे प्रवेश करि रहल अछि।
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे जँ अही खेतीसँ प्लास्टिकक उपयोग बढ़ैत रहल छै। भविष्यक स्थिति आर गंभीर भऽ सकैत छै।
सही बात कहलहुँ, एहि कारण प्लास्टिकक उपयोग। कम करना ही समयक माँग बनि गेल छै।
सच कहू तऽ बहुत तरहक लोक सुविधा लेल एक बेर उपयोग होएवाला प्लास्टिकक वस्तु प्रयोग करैत छथि।
हँ, मुदा एहि आदतिमे परिवर्तन अननाइ बहुत आवश्यक छै।
हमरा लगैत छै जे कपड़ाक बैग धातुक बोतल आ पुन उपयोग होय योग्य वस्तु। अपना ओ नीक विकल्प होइत।
बिल्कुल छोट-छोट परिवर्तनसँ। एक सकारात्मक परिणाम प्राप्त कऽ सकैत छी।
काल्हि हम एक विचार पढ़लहुँ, प्रकृति प्लास्टिक नहि बनबैत छै। मनुष्य बनबैत छै, से समाधान सेहो मनुष्यके खोजबाक अछि।
ई बहुत सार्थक विचार छै, समस्या मानव-निर्मित छै। तऽ समान समाधान सेहो मानव प्रयाससँ सम्भव छै।
सच कहू तऽ ई स्कूल, कॉलेज आ समाजमे पर्यावरण जागरूकता बढ़ेबाक आवश्यकता अछि।
बिल्कुल, विशेष रूपसँ नवी पीढ़ीके शुरूसँ। पर्यावरण संरक्षणक महत्त्व बुझाओल जायबाक चाही।
हमरा विश्वास छै जे जे व्यक्ति हमरा विश्वास छै जे जे व्यक्ति अपना स्तरपर जिम्मेदारी निभाबै, तऽ ई प्लास्टिक प्रदूषण बहुत हद तक कम कऽ सकैत अछि।
बिल्कुल जी, पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारक जिम्मेदारी नहि। बल्कि प्रत्येक नागरिकक कर्तव्य छै।
सही कहलियै, प्लास्टिक प्रदूषणक समस्यासँ निपटबाक लेल जागरूकता जिम्मेदारी आ सामूहिक प्रयासक आवश्यकता छै। ताकि आनेवाला पीढ़ीके स्वच्छ आ सुरक्षित पर्यावरण भेटि सकै।
बिल्कूल जी प्लास्टिक प्रदूषणक समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ि रहल अछि। ओकर प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रमे देखल जा सकैत छै।
हँ, काल्हि हम बाजार गेल छलहुँ। आ देखलहुँ जे बहुत रास लोक आज प्लास्टिकक थैला उपयोग कऽ रहल छथि।
सही काहिये। बहुत रास लोकसभ एहि समस्याक गम्भीरताके बुझि नहि पाबि रहल छथि।
सच कहू तऽ पहिने लोकसभ कपड़ाक झोला, बाँसक टोकरी आ अन्य प्राकृतिक वस्तु उपयोग करैत छलाह।
बिल्कुल, ओ वस्तु पर्यावरण-अनुकूल छल। ओ प्रकृतिक कोनो हानि नहि पहुँचबैत छल।
हमरा लगै छै जे आधुनिक सुविधाक कारण लोकसभ धीरे-धीरे पारम्परिक विकल्पसभ दूर भऽ गेल छथि।
हँ, मुदा फेरसँ टिकाऊ आ पर्यावरण-अनुकूल विकल्प अपनाबैपर जोर देल जा रहल छै।
काल्हि हम एक समाचार पढ़लहुँ, जाहिमे कहल गेल छल जे कतेको शहरमे एकल-उपयोग प्लास्टिकपर प्रतिबन्ध लगाओल गेल अछि।
ई बहुत सकारात्मक कदम छै। एहन प्रयाससँ प्रदूषण कम करबाक दिशामे सहायता भेटैत छै।
सच कहू तऽ सड़क नदी आ पोखरीक कात प्लास्टिकक कचरा देखि कऽ बहुत दुःख होइ छै।
सही बात केले ई कचरा केवल सुन्दरता खराब नही करैत छै बल्किपर्यावरणय सतुलन सेहो बिगाड़ैत छै
हमरा लगैत छै जे कचरा प्रबंधन व्यवस्था के आऔर मजबूत बनाबउ आवश्यक छै
बिलकुल जो कचरा सही ढ्ंग से अलग ओ पुनःचक्रित कैल जाय तो समस्या बहुत हद तक कम भए सकैत छै
कली हम देखलहु जे केतेको समस्या से भ तऽ सफाइ अभियान चला रहल छै
ई बहुत प्रशंसनीय प्रयास छै समामाजक भागीदारी बिना कोनो पिक परिवर्तन सम्भव नहि होए छै
सच कहू तो बच्चा सबके बचपन स पर्यावरणक महत्व सिखाननाउ आवश्यक छै
हँ क्याकि कि नई पीढ़ी जागरूक होइत तखन भविष्यमे स्थिति बेहतर होए सकैत छै
हमरा लगै छै जे प्रत्येक व्यक्ति के अपन दैनिक जीवन में प्लास्टिक उपयोग कम करबाक प्रयास करबाक चाहि
सही कली छोट छोट बदलाव जेका अपन बोतल झोला ओ डिब्बा उपयोग करनाए बहुत उपयोगी सिद्ध होइ सक छै
काल्हि हम एक विचार पढ़लहु जाहि धरती पर हम रहत छि ओकर सुरक्षा हमर साजा जिम्मेदारी छै
ई विचार वास्तवमे प्रत्येक नागरिक लेल प्रेरणादायक सन्देश दैत अछि
सच कहू तो प्रकृति हमरा बहुत किछु दैत छि आ ओकर संरचना करनाइ हमर नैतिक कर्तव्य छी
बिलकुल स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ जीवनकक आधार हो छै
हमरा विश्वास छि जे जागरूकता शिक्षा आ सामूहिक प्रया प्रदूषण पर नियंत्रण पाओल जा सकैत छि
सही कहलियए जी जो हमसब आज जिम्मेदारी से काज करब ओ आने वाली पीढ़ी के स्वच्छ सुन्दर औ सुरक्षित पृथ्वी सौंप सकब
जी प्लास्टिक प्रदूषणक समस्या पर जते चर्चा कल जायल ओतैक कम लगैत छै कियकि ई समस्या आब वैश्विक स्तर पर चिन्ता बनि गेल अछि
बिलकुल जी वैज्ञानिक सब लगातार चेतावनी दैत छथि जे जो प्लास्टिक उपयोग आ कचरा प्रबन्धन पर नियंत्रण कर नहि कयल गेल तऽ भविष्यमे स्थिति आओर गम्भीर होइत सकैत छि
सचकहू ते की हम नदी क कात गेल छलौ जेते बहुत रास प्लास्टिक के बोतल आ थैला फैलाल देखलु
हँ ई दिश सब बहुत सामान्य भय गेल अछि मुदा वास्तव मे ई पर्यावरण लेल बहुत हानिकारक छै
हमरा लगैत छै जे नदी आ पोखर प्रदूषणक एक पैघ कारण प्लास्टिक कचरा सेहो छै
सही कहलिए ई कचरा जलक गुणवत्ता खराब करैत छै ओ जलचर जीव सबक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाले छै
कालहि हम एक लेख पढ़लहु जहिमे कहल गेल छेल जे समुद्र में प्लास्टिक एक मात्रा लगातार बड़ल जाल अछिई
बिल्कुल समुद्री कछुआ मछली ओ अन्य जीव प्लस्टिक कारण बहुत कठिनाइ झेलि रहल छि
सच कहू त जखन पशु पक्षी प्लास्टिक निगलि लेति छथिन्ह तखन बहुत बेर हुनकर मृत्यु सेहो भय जाइत छे
हँ ओ ई स्थिति मानवक लापरवाहीक परिणाम छै।
हमरा लगैत छै जे बहुत लोग सुविधा कारण प्लास्टिकक उपयोग तेय करैत छथि मुदा ओकर सहि निपटान नहि करैत छथि
सही बात कलिये जिम्मेदारी केवल उपयोग करबाक नहि बल्की सही ढङंगसँ फेेकबाकाक सेहो होइ छै
ह काल्हि हम देखलहु जे कतेको विद्यालय मे पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कयल जा रहल छैथ
हँ ई बहुत नीक पहल छै शिक्षा माध्यम से जागरूकता बढ़ाबे के सबसे प्रभावी उपाय मानल जाइत छै।
सच कहू तोै जो प्रत्येक परिवार अपन बच्चा सबके पर्यावरण संरचना शिक्षा देत त बहुत पेर बदलाव आ सकेत छै
बिल्कुल पर्यावरणक परिवतन शुरुआत सदखन घर से होइत छै
हमरा लगे छै जे पूर्णचक्र अर्थात रिसइकलिंग ' महत्व सेहो लोक सब के बुझाओल जायक चाही
हँ कियाकि बहुत राश प्लास्टिक सामग्री पुनः उपयोग योग्य होइ छै जाहिसँ कचरा कम कयल जा सकैत छै।
कल्हि हमे एक विचार पढलू धरती हमर आवश्यकता पूरा कै सकै छै मुदा हमर लालच नहि
ई विचार वास्तवमे पर्यावरण संरक्षणक मूल सन्देश देतै छै
सच कहू तऽ सँ संन्तुलित संबंध बनाके रखनाइ मानव सभ्यता दीर्घकालिक अस्तित्व लेल आवश्यक छै '
बिल्कुल पर्यावरणक रक्षा करनाइ केवल आजुक नहि भविष्यक सुरक्षा सेहो छै
हमर विश्वास छै जे सरकार समाज विद्यालय अ सामाजिक नागरिक। सब मिली के एहि समस्य पर नि नियन्त्रण पाबी सकैत छथि
हँ सामूहिक प्रयास से असम्भव लगनीयत चुनौती सबक ' समाधान सेहो सम्भव म जाइ छै
सही कहलियए प्लासस्टिक प्रदूषणक ' विरुद्ध संघर्ष केवल पर्यावरण बचबैक प्रयास नहि बल्कि मानव जीवन प्रकृति आ भविष्यक सुरक्षा लेल आवश्यक निर्भय छी।
जी बिल्कुल सही कहलिय प्लास्टिक प्रदूषणक विषयपर जतेक जागरूकता फैलेथ ओतेक लोकसभ। अपन जिम्मेदारी के बेहतर ढग से बुझि सकैत
हँ कलही हम देखलहु जे कतेको लोग बाजार जाय समय अपन झोला लय के जाैत छलाह जाहि संग प्लास्टिकक उपयोग कम भए रहल छल
हँ ई बहुत सराहनीय आदत छै। एहन छोट छोट प्रयास समाजमे पैघ परिवर्तनक आधार बनैत छै
सच कहू तो बहुत लोग सोचैत छथि जे हुनर एकटा पर्यास संग कोनो अन्तोर नहि पड़त
हँ बिल्कुल जखन तक पर्यावरण संरक्षण केवल भाषण तक सीमित रहत तखन तक अपेक्षाकृत परिणाम नहि भेटैत
काल्हि हम एक विद्यालय क्षेत्र सबके सफाई अभियान चलबैत देखलहु
ई बहुत प्रेरणादायक दिश से होयत बच्चासभ जखन एहन काज करै छथि तखन समाज में सकारात्मक सन्देश जायत छै
सच कहू त नई पीढ़ी में जागरूकता बदलाव स भविष्य प्रति आशा बढछै
हँ कियाकि आजुक बच्चा कालिक नागरिक छथिन ओ भविष्यक निर्णय हुनके हाथ में रहे
हमरा लगैत छ जे उद्योग सब के सेहो पर्यावरण अनुकूल विकल्प पर ध्यान देबाक चाही
सही कहलेय उत्पादन प्रक्रियामे सुधार के बहुत रास प्रदूषण कम कयल जा सकैत छै
कल्हि हम पढ़लहुँ जे कतेको कम्पनी जैविक रूप स नष्ट होय पैजिंग पर काज करे रहल अछि
ई बहुत सकारात्मक आ तकनीक पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकैत छै
सच कहू त प्रकृति बिना मानव जीवनक कल्पना करनाय कठिन छै
बिल्कुल स्वच्छ सेवा शुद्ध जल ओ उपजाउ माटी सब प्राकृतिक अमूल्य उपहार छथि
हमरा लगैत छै जे बहुत पैघ लोग अल्पकालिक सुविधा लेल दीर्घकालिक नुकसान के नजरअन्दाज कै दैत छथि
हँ मुदा जागरूक समाज धीरे धीरे एहन सोच के बदलि सकैत छै
काल्हि हम एक विचार पढ़लू जहि पृथ्वी पर अह चलैत छी ओकरा स्वच छोड़िके जाउ
ई विचार बहुत सरल अछि मुदा एकर सन्देश अत्यन्त गहन छै
सच कहू तो जे प्रत्येक व्यक्ति अपन आसपास क्षेत्रक तरफ स्वच्छ रखै त पूरा सामजक रूप बदल सकैत छी
हँ बिल्कुल जिम्मेदारी सदिखन अपन घर आसपाससँ शुरू होयत छै
हमरा विश्वास छै जे जागरूकता अनुशासन आ सामूहिक उपयोगक से प्लास्टिक प्रदूषणक समस्या पर बहुत हद तक विजय प्राप्त कय जैल सकैत छै
जी बिलकु सही कहलियै पर्यावरण संरक्षण कोनो एक दिनक अभियान नै बल्कि जीवन भर निभए जायवला जिम्मेदारी छै जाहिसँ मानव आ प्रकृति दुनू भविष्य सुरक्षित रहै
बिलकुल
ठीक बात
ठीक बा